हैलो!
हलो!
हा जय झूलेलाल!
जय झ झूलेलाल!
तव्हां काथ? असां त रायपुर मां, तव्हां?
मां खंडवा मां मध्य प्रदेश मां।
अच्छा खंडवा, मध्य प्रदेश तव्हां छा ता करो हाणे?
हिमल मतलब छामें मां घर ते छाती करयां या हूअं छा ती करां?
न न घर ते छा था करो?
हेमेल हेमेल त कुछ न मां चांय जो इंतज़ार थी कयां चांय मिले।
अच्छा अच्छा तहां हाउस वाइफ आहियो?
न न मां कॉलेज में पढंदी आहियां, पी-जी थी कयां। तां
अच्छा अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट, केॾो कहिड़ी स्ट्रीम सां आयो?
हा कॉमर्स
अच्छा कॉमर्स, मां भी कॉमर्स वारी आयां।
अच्छा हा तां छा था कयो?
मां त अञा सैकेंड इयर में आहियां।
अच्छा बी-कॉम
हा हा बी-कॉम ग्रेजुएशन करा थी मां भी।
अच्छा नंढा आयो मुखां।
हा हा तां, अच्छा तां पोस्ट ग्रेजुएट करो था न?
हा ॿ साल वॾी आयां।
हा हा ॿ साल वॾा आहियो। घणा भा भेण थव तां खे?
अ टे आहियूं असां पाण में, मां वॾी आहियां सभिन खां।
अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, असां भी टे भा भेण आहियूं।
अच्छा, ॿियो घर ते केर केर थव तांजे?
मम्मी पापा अउं असां टे भा भेण।
अरे सेम असां भी मम्मी पापा त असा टे भा भेण। हा!
अच्छा अच्छा, अउं नंढी भेण केड़ी क्लास में थव?
उहा, उहा ट्वेल्थ में आ।
अच्छा उहा ट्वैेल्थ में आ। कॉमर्स वारी आ उहा भी?
आ न हू मैथ साइंस वारी आ।
अच्छा-अच्छा अ अच्छा ॿियो ॿु
अऊं हिक नंढो भा आए, उहो सफ़ा नंढो आए, उहो त सेवंथ में आए मलई।
अच्छा-अच्छा सेवंथ में आ, मांजो भा त ऐर्थ में आ।
हा
अच्छा अच्छा
छा पिया कयो पढ़ाई, कॉलेज वेंदा आयो रोज़?
न न हा मां त रोज़ वेंदी आयां कॉलेज लेकिन हाणे त असांजा पेपर खतम हिते त हाणे छुटियूं लगल आहिन
अच्छा असां हाणे पीजी वारन जी न हाणे पीजी वारन जो पेप पर चालू थियण वारा आहिन न
अच्छा हा हा मुंहिंजी भेण जा भी चालू थियण वारा आहिन। हा अगस्त में थींदा आहिन।
हा
उते सुठ
ॿियो ॿुधायो हा आहे त सईं, गर्ल्स कॉलेज आहे, वेंदा आहियूं हुनमें सभई मतलब मुंहिंजी मा अऊं मुंहिंजी भे मां त उते ई ती वना मुंहिंजी कजिन्स बि उते ई वेंदियूं आहिनि भेणूं
अच्छा अच्छा अच्छा
हां
ॿियो ॿुधायो
ॿियो ॿुधायो
ह ह तव्हां उते सभु त्योहार मनाईंदा तव? न न असां त कॾी न आहियूं खंडवा नालो ॿुधो आ
हा हिते कोई माइट्र वाइट्र
न न कोई न रेंदो आ खंडवा वंडवा में
अचो कॾहिं त मां घुमायांव तव्हांखे
हा रायपुर आया आहियो तव्हां कॾहिं?
न कडी बि न
अच्छा अच्छा इंजो हिते रायपुर बढ़िया सुठो तव।
हा
तां कहिड़े गुरू खे मंदा आहियो
छा ता चओ?
तां कहिड़े गुरुनि खे मंदा आहियो? तां कहिड़े गुरूनि खे मंदा आहियो याने?
वाहेगुरु
अच्छा वाहेगुरु खे हा असां बि। हा असां वाहेगुरु ऐं शदाणी। हा हा चालियो चालू थियो तव उते?
कल्ह खां थींदो चवनि ता
अच्छा अच्छा न न असांजे हुते पिछो घर में ई टिकाणो आ न उते रखदा आहिनि।
हा तव्हां वंदा आहियो चालीहनि जे में चालीह ॾींहं?
हा हा असां वेंदा आहियूं हा चालीह ॾींहं त न लेकिन ईअं वेंदा आहियूं।
आरती वाराती ॿुधण जे हिसाब सां न?
सभु सभु हा अठे खों ॾहें ताईं चालू थींदो आ।
हा त पाण में साहेड़ियुनि सां गॾु वेंदा हूंदव न?
हा हा सहेलियुनि सां गॾु वेंदा आहियूं। तहांजे हुते करदा आहियो चालीहो वगैरह?
हा हाणे ॾिस पतो न कयो आ आहिनि त सईं कल्ह खां चालू पर इहो आहे की अ न हाणे छोकिरियूं आहियूं त ॾिसणो पवंदो आ हेॾे होॾे तारीखूं थियनि त हुन हिसाब
हा हा सही ॻाल्हि आ कॉलेज जो बि वरी एक्ज़ाम तव न?
हा मेन हींअर हिन चकर त उहो ई फसल आहियां मां पेपर ता बीहनि
हा सही तां पढ़ाई करे वठितव पेपर जी?
न हेतिरी जल्दी कॾी कंदा आहियूं। औं वॾा सिंधी ॿार त बिल्कुल न।
हा असां सिंधी त सही चओ ता घर मों ई फुरसत न मिलदी हूंदव पंहिंजा भाउ भेण तउ नंढा
उहो ई उननि जी रोटी वोटी हिन मल न आयो नंढो कोचिंग पढ़ी चईं अचु मैगी ठाहेे ॾे मैगी ठाहे ॾिनी मांस त खाई बि वयो ॿाहिर खेॾण।
हा ऐं नंढी भेण जो वर्क, वर्क प्रोजेक्ट वग़ैरह सभ तव्हां ठाहंदा हूंदव न?
न उहो पाण उहो एतिरो न तंग कंदी आ, उहो करे वठंदी आहे पाण।
अच्छा नंढो भा करदो हूंदो?
हा उहो उहो मुंजे भरोसो ही हलंदो।
हा, वई त तव्हां वॾायो न घर जा वरी तव्हांखे खे ही ॾिसणो पईंदो हूंदो।
उहो ही न हिमल बि आयो घुमी फिरी हलंदो थियो।
हा वरी मम्मी जी बि हेल्प कंदा हूंदा न रोटी पाणी में
न मां ही कंॾी आहियां मुंहिंजी मम्मी स्कूल पढ़ाईंदा आहिनि मुंहिंजी मम्मी हिमल ईंदा आहिनि शाम जो साढे पंजे छहे खन त उते थोरो खंडवा खां थोरो परे वेञा आहिनि त स्कूल में टीचर आहिनि उहो बि। त हो कंदा आहिनि तॾहिं करे माने घटि करे रखो आ। मतलब न त पहिरियों मां बि कोचिंग पढ़ाईंदी हुयमि, वरी हाणे घर जो लोड थी वञे। सॼो ॾींहुं रोटी पाणी कर नाश्ता थियनि रोटी थियनि
थकी पेंदा हूंदव न?
हा न, इलाही
हा न सही ॻाल्हि आ न छोकी पंहिंजे कॉलेज जी बि मतलब पोल ग्रेजुएट जी पढ़ाई हार्ड हूंदी आ न थोड़ी
हा
हा उन खे बि ॾिसणो पईंदो आ। अउ, एम कॉम करो था यानी तव्हां हा न?
हा
हा, सैकेंड ईयर में आहियो न?
न सेमिस्टर वाइज़ आ मुंजो
हा न सेमेस्टर वाइज़ हूंदो न, कहिड़े सेमेस्टर में आहियो?
सेकंड हाणे चालू तो थे न।
अच्छा सैकेंड हाणे चालू थिए थो अच्छा! अञा हिक साल अञा बचियो तव याने।
हम्म
हिक साल अञा बचो तव हा न, हिक सेमेस्टर पूरो अञां।
हा। न ॿ बचा आहिनि लेकिन हिक साल में उहो थींदा मतलब छह महीना
चार, चार सेमिस्टर हूंदा आहिनि मास्टर्स में? उन खा पो छा सोचियो तौ? उन खा पो छा सोचियो तउ?
त कुछ न बस हाणे पी, जी कयो। हाणे उअं ई मां स्कूल में टीचिंग में लॻियल ही हुयमि, वरी हुन खां इनमाई एतिरो निकिरी पियो अचे त सोचो उहो छॾे ॾियऊं पो वरी हाणे धीरे सां कोचिंग बि बंद करे रखी आ। घर जो कम पढ़ाई इलाही ती थी वञे त थेई नथो एतिरो।
सई सई चओ ता।
हा न
हा
माण्हूं इहो ॿि ॾिसे घर ॿि ॾिसे पो पढ़ाई ॿि ॾिसे, एॾो किथां थिए।
हा सही चओ ता न सही चओ ता
ॿियो ॿुधायो हांणें तहां छा कंदव?
हांणें अ छा चयॿो आ मां त बसि वेठी आहियां मांजे भाउ खे पढ़ाईंदमि हुन्जो एक्ज़ाम आहे टेस्ट आ याने
हा
क्लास टेस्ट तसि त हुनिखे पढ़ाइणों पैंदो थोड़ो सो ट्यूशन ॿि वेंदो आ पर पो ॿि थोरो ट्यूशन वारी त ॾिस्दा आहियो छा पढ़ांइदी आ अॼुकल्ह
खाली जवाब
हा मतलब छुट्टीयूं छुट्टीयूं करदियूं आहनि।
पो तहां ॿि पढ़ाईं, तहांई पढ़ाईंदा हुंदवस घर पे
हा हा मांजी वॾी भेंण ॿि आहे लेकिन उहा न पढ़ाए सघदी आ उनजी ॿि खोड़ पढ़ाई हूंदी तस न
खाली जवाब हा त पर कोचिंग ॿार केतिरो ॿि पढ़ी चे हांणें असांजो ॿि नंढो आहे केतिरो ॿि पढ़ी चे कोच चिंग बार घर हिते अची ज़रूर मथो खाईंदा इन की स्कूल जो हे आहे उहोई कोचिंग जो ॿि खणीं ईंदा आहिन
पैंदो आ ॿारनि खे, पढ़ाइणों त पांण खे ई पैइंदो आ। वई त, ॿियो सभु ठीक तव मम्मी पापा घर में?
हा सब बढ़िया सब बढ़िया
हा न हांणें उतां जो मौसम कीअं आ?
मींहु पए ॿि तो न ॿि तो पए हाणें हिते चईंदा हिनि पूर्णिमा हे पुर्णिमा जे करे थोरो दादाजीअ करे ॿधी वधी छॾंदा हिनि त थोड़ो घटि पैइन्दो आ पर पए तो अॼु त न पयो आ शुरू मौसम मोसम झुड़ु इलाही लॻो पयो आ पर मींहुं त न पयो आ।
अच्छा अच्छा इते त अॼु थोड़ो मींहं वांगुर हुयो वरी उस निकिरी वई आ।
हा न हिते मींह वांगुर त लॻोई सॼो टाइम लॻो पयो पर मींहु पयो न। उस न निकिती हुई हींअर निकिती साढ़े चईं खनि थोड़ी देरि मां ख़ुशि थियमि मां च्यो लटा धोता न माने लट्टा नथा निकरिजनि न अहिड़े माहौल में ईएं मींहं जे करे हींअ भओ लॻो पियो हूंदो आ वरी पो घिमायल इअं किन्ना थी वना हिनि
सही चओ ता
हो मथां घर जी थोरी ईअं रहे रिसपोंसिबिलिटी रहे त पो सम्झ में सभु सभु तर्फ़ां सोचणों पइन्दो आ केरु कीअं छा रहे?
सही सही चौ ता
हा ॿियो ॿुधायो?